सपना बोलै छियै का
हेलो
हँ सपना बोलै छियै का हँ आवाज हँ अब आवाज आबै छी अहाँके अहाँके आवाज आबै छी अब
आवाज
हँ अब आबै छी अहाँके आवाज तऽ अहाँ सपने ने बोलै छी
अबै छी कतय छी घर पर ब बाजार चलि
अभी तऽ घरे पर छली दर्मी
आउ ने कोन फोन करै छियै अभी
अभी तऽ कोन दोनी कम्पनी छै मोटरोला कथि दोनी कम्पनी छै तऽ ओह अभी खरीद लेने छी अहाँ बतैयौ अहाँ कोन कम्पनीके यूज करै छियै फोन
यौ हमरो मोट रोले छै सभ तऽ इहे नाम कहलकै बड़ चलल है बड़ चलल है
हँ तऽ उहो फोन नीमन छै मोटोरोला के
हँ सभ आदमी कहल गेलै कि इएह चलल हे हम कहलियै चल कोनो तऽ खरीदहीके हइ जब सभ इएह कहै हइ तऽ इएह लऽ लै छी
हँ एक बार ट्राई करै मे की जाइ छै
नहि तऽ अभी तऽ एक सालसँ ऊपर भेलै लेकिन अभी नीके चलै छै
ह निमन फोन छै इहो
एगो खरोचो नहि आयल हे अभी नयेके नये लगै छै बुझलियै
हँ ई बात छै कि पूरा एकदम एकदम नये के नये लागै छै फोन कोनो खरोंचो नहि आबै छै फोन मे
हँ आ देखूमे एकर डिजाइन नीक छै बड
ह एकर डिजाइन नीक छै करब लुक छै बात सहि कहै छी नीको लगै छै देखे मे
ह्म अहाँसभ कहू ने अहाँसभ तऽ मार्केट घूमै छियै
हँ तऽ आओर आओर फोन सब ठीक छै लेकिन आजकल मोबाइल देखल ज्यादा अथी हो गेल छै ने
अभी तऽ एको बढ़या ट्रेंडमे सभ चलै छै फोन सभ
हँ लेकिन अगर मोबाइल ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक होइ छै ने ज्यादा देखला से आंख हँ
य हँ लैपटॉप के छियै य
हँं लैपटॉप की टइप की जा होगे
कोन कम्पनी के लेथि
लैपटॉप तऽ लेले छीियै हमह कोन धनी कम्पनी के रहलिय हमरा पता नहि छै इतना याद न छै
को
हेलो
यहके की आ देौ आवाज नहि जैसा
आवाज निमज न हो छै
हेलो
हेलो हँं बोलै छिय हँ आब सुना दै छी अहाँ की कर ले छियै लैपटॉप यहाँ तऽ लैपटॉप किनलियै छ निमन लैपटॉप छै ओ हम जेो किनलियै छियै अभी
कोन कम्पनी छै
कोन दनी लेन भोवा कम्पनी छै उह
लेनो वो
ल लेन भआ
केन बोआ छै ह
हँ ह
दए दियौ चलयके मतलब हइ कोइ कोइ कम्पनओ रहैत छै कि नहि बड्ड जल्दी खराब भऽ जाइत छै आ कोइ कोइ चीज देखबै बिना कम्पनोकके रहत तऽ बड्ड चलत
ह ई बात तऽ सही कहै छै अपने कोइ कोइ ब्रांडेड भी रहै छै ओ भी खराब हो जाइ छै लेकिन जो कोन कोन लोकल भी नीमन चल जाइ छै
पहिलेके लोकसभ टी वी पर दिन राति रहै छलै सिनेमा देखै छलै सीरियल देखै छलै आब आब काल्हि देखै छियै आज कल्हि सभ खाली हाथमे मोबाइल रखै छै आ मोबाइले मे सब देखे छै टीवी तऽ कोई तकबे नहि करै अछि
हँ ई बात भी सही कहै छै कि सब चीज मोबाइलेमे देखै छै सब
पहिले नहि इसभ छलै तऽ आदमीके आदमी चिन्हैत छलै आदमी तऽ सटै छलै आब तऽ सभके हाथमे देखबै एगो एगो मोबाइल भऽ जायत सभ मोबाइलमे लागल हए कोइके कोइसँ ओतेक मतलबे नहि हए
हँ कोइके कोइ सम मतलबै नहि छै ई बात भ सह कहै छै
हँ जेनाकि सभचीज मोबाइलेमे आ सभ आदमी दिन भरि मोबाइलेमे लागल छै
हँ हँ
इहा तऽ दुनिया भऽ गेल छलैएा पहिले इहे एगो रामायण है दुनिआ देखै लए जब टी वी नहि छलै एतेक एहिइसँ अहाँ कहिआ कहू अहाँके बीस साल पच्चीस साल पहिले
ह्म ह
जेकरा छलै गाम घर मे ओकरे दुरा पर भीड़ लागै छलै
अच्छा अच्छा हँ हँ इहो बात सही कहै छै
आ खूब रामायण आ दुनिआँ देखय लए आब देखै छियै कोइ रामायण अथिी देखै हइ आब तऽ सभ सीरियल आ गाना अथिी लोक करै हइ
हँ सभ इहेमे लागल रहै छै यौ
हँ हमर मम्मीके ब्याह भेलै तऽया नाना जी हमर एल जी के टी वी देने छलखिन ओ टीवी हमनीक के दुूरा पर लाइट नहि छलै बैट टरी पर चलै छलै आ भर गाँंव के लोग बुझियौ तऽ ओतऽ जुटि जाइ छलै
जेना खूब ने जागरूक होइ छै
हँ आ बाबो हमर बड़ खरूश छलै सभदिन ननू चलय दै छलै जहिया रामायण चाहे कुछो दै छेलै तहिये बाबा हमर चलबै छेलै
हँ डेली कहरा देखते छियै ओहिमे बिजली बिल
आ बैटरी मे पैसो नहि लगै छलैया ओ पहिले लाइन थोड़ी छैलै
हँ हँ हँ
हम सभ कुछ सियान भेलियै जब चौदह बारह साल के छेलियै
हूँ हूँ
तब की होइ छेलै कि अथी पहिले तऽ लोग कोइ चैनल अथी थोड़ी रखै छेलै नेशनल अथी एगो देखै छेलै लोक
हँ तऽ इहो बात सही कहै छी अपने
तऽ की कहै छै एतबार के एतबार फिलिम दै छेलै हमर एगो फुआ छेलै कि बुझियौ कि हमरा सबके बैटरी ला साइकिलसँ हमर सबके बाजार छियै काँटी तऽ दौड़ाइ दै छेलै हूँ हूँ ह
साइकिल के बैठे अथी पर चलै छै
की कहै छियै
साइकिल मे अब तऽ पहिले के जमाने मे टॉर्च लगा के उहे मोटर साइकिल के काम करै छी इस बार
हँऽ हमरा सभके साइकिल सँ बैटरी लबै ले काँटी मार्केट भेज दै छेलै तऽ की तऽ एतबारके फिलिम देखय ले
अच्छा अच्छा
आ हमर फूआ एगो छोटकी फूआ छलै ओ लादि कऽ लऽ जाइत छलै हमरा एन्नेसँ ओन्नसँ जब बै बैटरी लाबयके रहै छलै तऽ हमरा ओन्सँ पैदल दौड़बै छेलै बुझलियै
अच्छा अच्छा
किएकि एन्निसँ तऽ बैठि कऽ चलि जाइ छेलियै ओन्निसँ तऽ बैटरी रहै छेलै न
हँ इहो बात अहाँ सही कहै छी
तऽ बैट्री लै दै छेलै हम लइका छेलियै ओतेक बुद्धि छेलै नै हमरा हाथमे बिस्कुट दे दै छेलै आ कहैत छेलै कि तू दौड़ैत दौड़ैत आ पीछेसँ
हँ तऽ अहाँके बुरबक बनाबै छी अहाँके
अहाँ आबहु धिया पुता छी लेकिन यौ त नहि बुझियै आब बुरबक थोड़ी बना लेतै
हँ आब तऽ अहाँ आब सयान हो गेल छियै ने तऽ आब पहिले धिया पुता घर मे रहै छेलै तऽ मजाक करेमे बनै छै हँ इहो बात सही कहै छी अहाँके
हँ अहाँ कहू ने अहाँसभके की चलै छै अभी
तऽ तऽ अहाँके तऽ अहाँ अहाँके कली छोटके पु जो कहहि रहली हे
हँ
कली छोटकी फुआ नहि लथि हन करे ब ह करे एगो कोनो केरेगो बहिन सलमा बेगम
अच्छा बड्ड नीक नीक नाम धेने छियै यौ के धेने छथिन
हुनकर अम्मी नाम धे छ शनमा बेगम नाम रहै छै हुनकर
आ बड नीक छै नाम
सलमा सलमा बगम जे छठिन ओहो ओहो खेर बदमाश छथि तीन
ओहो सब तऽ मोबाइले मे लागैत रहैत छै हेथिन
ओ ओ ओहो विनाशक कहै छथिन जन शनमा बेगम हमर छथिन ने
हँ
न कली छोटकी फुआ दिया अहाँके बतेले रहली है त अप ओहो भी एक एक सौ खजरन की बदमाश छथिे
ओ अकेले मने सो बदमाशके एक बदमाास छथिन
सब बदमाश जब सभ बदमाश के जब बलि चढ़ल रहलथिन तऽ
हँ तऽ एगो बदमाश मने ख भेल हथिन ओ किया एना बजैत छियै अहाँकेँ की केलथिन हेँ से
तऽ हुनकर लड़का खेलै छै ने तऽ वहाँ ओकरे आवाज जाइ छै यहाँके
तऽ अहाँ हुनकर बदमाश किएक कहैत छी अहाँके किछो केलखिन हेँ
बारा बर मम्मियों भी खूब परेशान कले छथिन ओ लैका मे नि पत रह रहल इच्छ तऽ खू खू परेशान करै छथि
केगो हुनका धिय पुता छथिन से
फिलहाल तऽ एगो छथिन आ एकेगो छथिनकर
ओ एगो धिया पुता छथिन
हू हू
ठीके छै एगो छै। तऽ कोइ खराब नहि छै।
हँ हँ
ओ तब आओर सब नीक छै
हँ आओर सब निक ठीक छथिन मतलब कही जाय के छै तऽ बाद मे बात
ठीक है आइयौ तऽ हम बतियाइ छी अहाँसे फेर
ठीक छै